दिलाल
जय झूलेलाल बाक़ी जय झूलेलाल। ॿयो ॿुधायो केंड़ा हाल तव?
बढ़िया! तां ॿुधायो?
बस बढ़िया-बढिया ताए राज में जीयु पता ह किथा पता ॻालायो?
मां जयपुर मां।
जयपुर मां मुझे मुंझे शहर मां पया ॻालायो जयपुर।
अच्छा किथां पया ॻालायो तां?
मां जयपुर मां ई पयो ॻालायांव तां कितां मां। मां विद्याधर नगर।
मां प्रताप नगर।
सांगानेर मां न?
हा
शायद पैंरीं-पैंरीं ॿि ॻाल थी हुई प्रताप नगर सांगानेर में तांॼो ई कॉला आयो शायद पैंरीं। ट ॾीअ पैरी मां ताखेे ई कॉल कयो शायद।
न-न मूंखे त मिलयो ई रात ई मिलयो आ टास्क।
ते मिलयो आया पो मां ॿि कैंखे प्रताप नगर ॼो हु सांगानेर ॼो।
अच्छा हा
त मूंखे लॻो तांजो ई हूंदो उ नम्बर ॿयो प्रताप नगर में मुंजी पताप नगर मुंजी भेण ॿि रहंदी आ। मुझे मामा ई छोकरी आ रीयल बेण कान। मामा ॼी छोकरी आ हाण हू नंबर सेक्टर त ख़बर काने मूंखे। पर ओ मॉल काने मॉल वॾो सारो मॉल हुनजे सामू गली में उई ठाहे रहंदी आये। मॉल आये कोई नालो करे छ थोरा जिते मोमो, पताशी हिनन ॼा गाडा कान लॻंदा आयन।
डी-डी मार्ट आये हुते।
न-न डी मार्ट त ॾाढो परे ती इहो हिक मोल आये। कपड़ा वगैरह सॿ मिलंदा नते दुकान अलॻ-अलॻ दुकान हु न हुते।
अच्छा हाणे ईअं त प्रताप नगर ॿि घणेई वॾो आ।
हा इअं मां कॾे पुछयो ॿि काने न केड़े सेक्टर में मूंखे एड्रेस ख़बर आ मां हुते पहुची वेंदों मां ॿस।
अच्छा त पो बस में किथां? किथे लहंदा आयो बस में चढ़ंदा आयो त?
न-न बस में न हो मुंॼी बाइक ते वेंदो आया‌।
अच्छा बाइक ते अच्छा-अच्छा पोइ सई आ पो त पुछण ॼी ज़रूरत ई काने का।
उलो उहलो। लोकेशन ॿि मोकलींदा लोेशन ते पहुचीदां आयूं पाण मान ॾिसंदायूं भ केड़ी जॻह ते वञे पो छा लोकेशन ते। पोचईंदा आयु पाण त।
त पो बस। बस वेठा आयूं फ्री ॻालियूं पया कयूं तांसां।
न-न बढिया ॻाल आ सिंधी-सिंधी-सिंधी। कॾे-कॾे त मिलंदा आयन त ॻालियूं ॿि करणी खपन न। हिन एप ॼे ज़रिए मिलियाऊ हूअं त पांजी क भविष्य में कॾे ज़िंदगी में ॻाल ॿि न थेव आ न।
कॾे कोन थे आ।
छोकी ॾिसो सिंधी कहड़े ज़रिये सां मिलन था ख़बर कानहे न अॼु किथे किथे त किथे किथे रहन ता हू खबर ती पए कि भई किथे रहनदांसी जी कि किथे वधीक आहिंन किथे घटि आहिन न तहांए पर प्रताप नगर में सिन्धी ॾाढ़ा आहिंन न
हा ॾाढ़ा सिन्धी आहिंन
हा असांजे इते त वरी बी असांजे इते जे पुर में बि आहिन ॾाढ़ा लेकिन अलग अलग जॻहयंन जा नाला आहिंन केरु किथे थो रहे केरु किथे थो रहे ख़बर कान पई तव न अच्छा न न बढ़िया आहिंन थेयणा बि खपन सिन्ध सिंधु जा छोकी पाण खे हिक एहड़ी अथोरिटी मिली आ भई सिंधी समाज खे मिलन ई करन सभ कुछ करन त पो पाण बि फ़ायदो करड़ो हुंदो
भाई बिल्कुल हा ज़रूरु खड़़ड़ बि घुरजे
सिंधी उअं बि केर ॻाल्हाएअॼकल उवई वांगुर सिंधी में अॼ कल अॼुकल सिन्धी बी हिंदी में ई ता ॻाल्हएंन सभ न
सिंधी ॿयो त वरी इयो थी व्यो आहे कि ॼमंदे ॿारु सां मायूं सिंधी थियूं ॻाल्हाएन
हें मायूं
हा व
ह
यानी मां ॾाॾी भेनरूं फुफयूं क्या कर रा हेॾड़े नंढड़े ॿारु हा भई वीचारो को थोड़ी तो चए तहां हिंदी ॻाल्हायो असां सां
न सिर्फ सिंधी ॻाल्हायो त वरी उनन खे समझ में त अचे भई छा पी चयन मुंजे लाए तौ सिर्फ चेंयस हा न न संस्कार ॾयण जरूरी आ सिन्धी भाऊ सिंधी न त पो त पो इयं त पो राष्ट्रीय सिंधियुन जी ॿोली ख़तम थी वेंदी पो त
ख़तम थी वेंदी केर सुञाणंदो पो पाण खे
पेंहजो इष्ट देवता झूलेलाल आ उवई चए तो सिन्धी में ॻाल्हायो त पो सिन्धी में ई ॻाल्हायो न
इ ऐं हिक ॿयो त इयो आहे कि पाण पेंहजी हिक भाषा वधायुं कि घटायुं प्या
न न न वधाएणी ख़पे घटाएण जो मतलब ई कान अॼुकल ॿिए बि कास्ट जा त उ ख़ुद जी भाषा में ई ता ॻाल्हाएन अदर कास्ट आहे त उहो ॻाल्हाए थी ख़ुद सिंधी भाषा में भई असाँजी बोली त बोली त पाणई सभु कुछ जेको बी करन भई सभ सुठो ई पया करन न पंहिंजे लाए कि भई सिंधी थोड़ा अॻे वधन
हां ॿेए
चवन्दा आहिन अठ ॾह महीना
उवोई त अस असांजो नन्ढो ॿारु आहे त उन सां असां त भई घर में शुरू खां ई सिंधी ॻाल्हाईंदा आह्युं त ॾिसंदयूं त इंय चवंदयूं अरे सिंधी ॻाल्हाईंदो आ मूं चयो त सिंधी आ त सिंधी कोन ॻाल्हाईंदो छा
न न सिंधी आहे त सिन्धी ॻाल्हाईंदो न हिंदी
हिंदी छो ॻाल्हाए भले हिंदी जॻह हिते हिंदी बि ॻाल्हाईंदा पर पांजे घर में त पाण सां पाण सां त सिंधी ॻाल्हायुं न घट
न न जे भई घर में आ आह्युं त ॿाहिर वञी त भले कुछ बि ॻाल्हाए हिंदी में ॻाल्हाए हुन जी इच्छा आहे भई जेके अॼुकल रोक टोक कान्हे कुछ बि करे भई करणो आहे लेकिन घर में त सिंधी आहे त सिंधी तरीक़े सां ॻाल्हाइंयो न थोडी गणीं थोरी घणीं त अचणी खपे पई की सिंधी मिले हिन रस्ते में त जवाब त ॾेई सघे क भई सिंधी ईंदी आहे भैया।
पाण सां सिंधीअ में माइट ॻाल्हाईंदा हुआ त छा असांखे हिंदी कोन आईया अंग्रेजीी कोन
न न सब सब अचे सब अचे पाण लेकिन भई जें टेम ते जहिड़ी भाषा यूज कदंहि हुन टेम ते कंदासीं न भई टम ते जिते सिधी ॻाल्हाण सिंध ॻाल्हाईंदासीं।
हा पंहिंजी मातृभाषा छो विञायूं।
न न सही ॻाल्ह आ बिल्कुल ॻाल्हाइणो बि खपे सिंधीअ में।
अई पतो थव राष्ट्रपतिअ खे बि जी पदवीअ ल वारनि लाइ चवंदा आहिन की पंजनि भाषाउनि जो ज्ञान हुजणु घुरिजे ऐं असां पंहिंजी पिया विञायूं ॿियो घटि पिया कयूं
न सही ॻाल्ह आहे ॿियो ॿुधायो रोटी वोटी खाधव
हा खाधीसी रोटी हाणे वरी चांहिं जो टाइम थींदो अचिजो कॾहिं हिन पासे अचो
आ सागानेर इनम त इनम ज़रूर मिलन्दो आ छोकी सब भेण जे करे ईंदमि ताखां मिली वमि ॿ मिंट
हा हा हा
हिन बहाने चां वांहिं पीआरींदा मूंखे
हा बिल्कुल ज़रूर चांहि नाश्तो रोटी जेको पंहिंजो ई घर आ
सम्मान ॾिसो लाइदो आ न केरु प्यार सां त उह ई घणेई थींदो आ मान सम्मान जा बाक़ी त ॾिसो केरु कंहिंजो खाधो न पीअण जो न केरु कंहिंजो भुखियो आहे अॼुल्ह सभिन फेसिलिटी व स न
पर हिक्क मान सम्मान आहे हिकु ॿिए लाइ
हा मान सम्मान जी ॻाल्ह थींदी आहे ॿियो छा आहे ॿियो पर कि ॿारनि जो कम आहे कपिड़े जो
हिते विद्याधर नगर में
न न सिटी में आहे।
अच्छा सिटी में थव कहिड़ी जॻह ते
सिटी में पंहिंजे। जोटवाड़ा में
अच्छा अच्छाता हा सुञाणंदा आहियूं
हा उते आहे पंहिंजो
तपासे
न तव्हांजे लाइ त आउटसाइड थी वियो न उहो मुंहिंजे लाइ तव्हांजो सामान सांगनेर आउट साइड थियो सागानेर में अञकल्ह हितै दुकानु खुली वयूं आ न
हा बिल्कुल ॿियो ॿारनि जोा ई रुॻो रखंदा आहियो? ॿारनि जूं ड्रेसूं वग़ैरह रखंदा हूंदा नेटवर्क ईशू पियो अचे वियो न
न ॿार छा उह ीीअ छा कंदा आहिनि त हसबैंड वग़ैरह हलो हलो अच्छा किराणे जी
जनरल स्टोर जी
अच्छा जनरल इश्टो हा उहोई त हुनमें छा छा सामान अची वियो सॿ कुझु?
हा स कुझु
जीअं वधीक छा रखंदा हुजे जनरल स्टोर
छा सां विं वि छा कहिड़े साधन सां वेंदा आहियो पोइ जोटवाड़ा?
साधन त मुवट मुंहिंजो ख़ुदि जो साधन आहे न मूअट त
अच्छा हुन बसां ल अच्छा लो फ्लोर सभ
क मुंहिंजे वदिक मुंहिंजे भाइक आ खुदट हुनसा विनो अयां
अच्छा अच्छा हा सही घणा किलोमीटर पवंदो तव?
वधीक परे काने पंज ही किलोमीटर ई आहे वधीक परे काने पासे में
हा पोइ
ॿियो ॿुधयो ॿार अची वया स्कूल मां तव्हांञा?
बि अची विया ॿार स्कूल मां हाणे चवनि था बुख पई लॻे कुझु क नाश्तो ॾियो कुझु खाओ
वेंदी आहे वर पंजा पंज मिंट में न वे
हा
ॿार खे छा वधीक लॻंदी आहे बुक जा या त पोइ कुरकुरा ॾिलाओ या मोमो ॾिलाओ या चौमिन ॾईलायो न
हा हा
ॿार जे ई हिननि शयुनि जा ई हूंदा अन ॿियो छा चौमिन मोमो वग़ैरह बर्गर न
हा शॉप ते घणे बजे वेंदा आहियो?
शाम जो मूंखे साढा नव ॾह थी वेंदा आहिनि सवा नवे
अच्छ् ऐं पोइ वेंदा घणे बजे जो सुबुह जो?
सुबुह जो साढे यारहे ॾह यारहा साढा यारहा त थींदा आहिनि खुलंदे खुल
अच्छा लेट विंदा आहियो?
हा लेट वेंदो आहियां जल्दी अची वेंनो आहिया कमु एतिरो आहे कान हींअर डाउन लॻा पया अन कम्
सही आ हा बसि
कम बिल्कुलु कान्हन गर्मी जी वजह सां गर्मी केतिरी बि पए जयपुर में बारिशूं ॿियनि जॻह ॿियनि जॻह ते बारिशूं आहिनि पंहिंजे हिते बारिशूं ही कान अन
हम्म राति त असांजे पासे त थोरी पई हुई बारिश
न राति जो त ईअं असांजे पासे बि पई पंद्रहं वीह मिंट अधु कलाक ई पई हुई वधीक देरि कान पई हुई बस उह बारिश बल्कि गर्मी कं हू गर्मी करे अई उमसि वई बल्कि
हा उमसि त थी थी वञे पर हाणे भई ही खेतीअ वयतीअ लाइ त वरी उमस जी बि ज़रूरत ई आहे सभु भॻवान पाहेंजा लाइ फ़ाइदो ई थो करे
न न सही ॻाल्हि आहे बिल्कुल सई जेको थींदो आहे सुठे लाइ ई थींदो आहे न जीअं तव्हां राति जो फ्री हुजे त कॉल बि करे था सघो मूंखे अहिड़ी ॻाल्हि काने जीअम तव्हां फिरी रहो त करे लाहेजो मूंखे कुझु दिक़त कान्हे मुंहिंजो नंबर त अथव ई व्हाट्सअप ते मैसेज करे लहिजो भई भईया कॉल कंदमि तव्हांखे कर लाएज कोई दिक़ भई रात त फिरी रहीना हुना न रा रोटी वोटी ठााई करे
हा
की मोकिलाइजो व्हाट्सप ते आहे त मां करे लांदमावता करे लहिजोल घणा फोन कया अथव तव्हां?
मुंहिंजो इहो मां त चार ई कया आहिन पंज कया हुअमि हिकु ॼणी चयई फोन कजां। त वरी कमांसि त उहो खईं कोन अलाए खजयसि कोन अलाए छा थियस।
ह पछा पोइ वेस्ट वेनली आहे न कोल पोइ दिकत्त थी वेंदी आहे पोइ हुनजा हुनजा पैसा कान मिलंदा आहिन कुझु बि। भई इमें त इ आहे की जी के खणण वारो हुजे न त हुनखेलज साम्हूं वाराम्ह वारो इट्रेस ॾेखारियो पियो भाई खणे पोइ त करो न त पोइ न करो।
न हुनजो छा आहे हुनजो टास्क मिलियलु हुअस। चयेती मुंहिंजो पूरो कोन थियो आहे। ऐं ॾाढा ॾींहं थी विया आहिन त त इन करे शायद थी थो सघे हुननजो बंदि करे छॾियनि या छा?
हा सही ॻाल्हि आहे हिन में टीह फोन त करणा ई पवंदा कुझु बि करे करे टीह फोन त करंदा ई पवंदा।
अच्छा टीह फोन करणा पवंदा?
हा तव्हांखे घणा कया कयाथव चार पंज कया अथव न हुन लाइन ईंदी हुंदी न मथे लाइन ईंदीूं हुंदी न तव्हांजेे घणा कोल कया अथव?
हा चार कया आहिन।
अ त ताहां इञो स्क्रीनशॉट खीच मूंखे मोकिलियो मां ॿधाईंदोांव्हांखे घणा कोल कया थियाथ घा टासक किया।
अच्छा अच्छा
स्क्रीन शॉट अचंदव न तव्हांखे खीचण त मुंहिंजे वाट्सअप हुते मोकिलायो हिन नंबर ते पोइ मां ॾिसंदमि भाईॿधाईंदोव तवांखे कीअं कीअंं करणा अथव कोल? पोइ तव्हांखे हुन हिसाब सां ॿुधाईंदोमांव हिकु सौ असी मिनट ॻाल्हाइणो आहे पूरो
अच्छा हिकु सौ असी मिंट ॻाल्हाइणो आहे।
हा या टीह कुलनि में हिकु सौ असी मिंट।
अच्छा
त हिकु बार मोकिलिजो मां ॿुधाईंदोमव अगरि मूंखे सम्झ में ईंदो त हूअं त सम्झि में अचें मूंखे ॿुधाए ल वट ह ॿियो ॿुधायो? छा कंदथव भाॼी छा काथव भाॼी छा ठही वो?
अॼु असां सिंधी भाॼी खाधीसीं पूल पताशा ऐं पटाटा। दाघ पकी भाॼी।